जय झूलेलाल भाऊ
हा जय झूलेलाल
हा छा थींदो आहे भाऊ तूं त सभिनि ॻाल्हियुनि ते हा हा दो आहे ॿियो कीअं हाल अथई तुंहिंजो कीअं हाल
सुठो आहे
हा भाऊ हा जय झूलेलाल
हा जय झूलेलाल तव्हा ॿुधायो
मां बि सुठी आहियां ॿियो भाऊ। तुंहिंजी माउ कीअं आहे।
सभु बढ़िया आहिनि
ॿियो
ॿियो सभु छा
मां बि लेटी पई आहियां। कम इलाई कयूं भांडा मलियां। हा भांडा मलियां मां भांडा चाढींदो आहे
छा हूंदो आहे।
बर्तन बर्तन
हा हा
हा इलाही कम थींदो आहे भाऊ घर में। तूं छोकिरो आहियो न इन करे तव्हां न समझंदा।
हा हा असांखे त कुछ कमु ही न आहे।
हा बस सुम्हणो ऐं खाइणो। हा सुम्हणो आहे तव्हांखे ॿियो ॿुधाए। छा ज़िंदगी आ तव्हांजी इलाही सुठी ज़िंदगी आहे हा भाऊ
हा
खाओ पीओ सुम्हो ॿियो छा कमु अथई तोखे भाऊ।
हा भई ॻाल्हि आहे।
हा ॿियो तुंहिंजी माउ छा करे थी माउ,
हू त खाधो ठाहे थी।
रोटी भाउ रोटी ठाहे थी हेै, छा सिंधी चओ था। हा हा रोटी ठाहे। छा ठाहे थी पुछ त पंहिंजी माउ खां नथी अचां तुंहिंजे घर हा हल सुठी ॻाल्हि आहे ॻाल्हाए मूंसां ॻाल्हाए त
मां बि सिखां थो कढ़ी चावल मां बि
तव्हां जी माउ खे त फोन ॾे मां बि त पुछां कि कढी चावर कीअं ठाहींदी आहे।
न न अंदर ठाहे थी न
न न ॻालहाराये पोइ
न न न न भेण रोटी ठाहे थी हथ जली वियो त
हा सही ॻाल्हि आहे भाऊ शुभ शुभ ॻाल्हाए न
हा हा उहो
ॿियो तव्हांजो पीउ छा करे थो
मुंहिंजो पीउ खे त दुकानु आहे
कहिड़ी शइ जी आहे दुकान
जनरल स्टोर ज आहे किरानो
हा अगरबती त सुठी सुठी तव्हांजो पीउ मां वठी आयी हुअम मां वठी वयम
हा वेठी विया आहियो
हा इहा सुठी अगरबत्ती हुई भॻवान बि हा असांजो भॻवानु झूलेलाल बि इलाही ॾह रुपया जो न
हा स्टार्ट हुन थींदी आहे
हा इलाही सुठी आहे सुठी ख़ुशबू हुई हुनजी मां सेंट सेंट ॼाणंदो आहियो भाउ सेंट हा हो बि हो बि मां सेंट लॻायां भॻवान खे भॻवान त इलाही ख़ुशि थी वेंदा आहिनि
हा
झूलेलाल खे ॿि मां इलाही मञंदी आहियां।
हा अब मेलो हले मेलो ईंदो न।
हा तव्हां कीन कीन के मंदो हा ॿियो तव्हां। किन किन खे मंदो आहियो।
मां सखी बाबा लखनऊ
हा सखी बाबा नालो त इलाही मशहूर आहे
इलाही मशहूर आहे न
ॿियो तव्हां छा हा छा कंदा आहियो तव्हां भाई।
वेंदम अभी वेंदम
कॾहिं कॾहिं
सितंबर ते हो मेलो आहे न।
किन शय जो
अरे हो हर बार हर साल थींदो आहे न मेलो। सितंबर जो हा
हुनमें छा थींदो आहे मेला ते
मेलो तेह हो वर्सी थींदी आहे न।
हा छा छा मिलंदो आहे भंडारो थींदो आहे छा इलाही सुठी सुठी त मां ॿुधी आयसि बन ॿणंदी आहे छा छा ब छा छा बंदो आहे
हा छा छा बंंदो आ मतलब
हुन छा छा बंदो आहे मां मांॼो मतलबु आहे
सिंधी तव्हांखे वधीक न ईंदी आहे।
छा छा शय ठहंदी आहे हुन वा होॾे
मेन हर शइ वढदी आहे अच्छी सुठी लॻदी आहे
कारी जलेबी ॿि त मिलदी आहे महाराष्ट्र आहे
दिल्ली आहे दिल्ली आहे हिक आहे हिते
हा
हिकु हिड हेॾे आहे हुन खे सिंध सिंधी न ॻाल्हाइण इंदी आ मां चेंदो आहियां की सिंधी ॻल्हाए सिंधी ॻल्हाए। पंहिंजी आहे कास्ट आहे सिंधी।
हा
असांजा परदाादा जा दादा
अॼकल छा थिए तो। हिंदू छोकिरी सिंधी छोकिरी हिंदू सां शादी करे थी ॿुधाए।
हो त थींदो आ मुसलमान सिंधी।
न न झट त इलाही अलॻि थी विया आहिनि।
झट त हंदीस
हा असांजी मातृभाषा आहे सिंधी त सिंधी छोकरी शादी करे त हे। सुठी ॻाल्हि आहे, आहे की कोन हा प्यारु थी अॼकल्ह जो छोकिरो छोकिरी खे हे त ग़लति ॻाल्हि आहे न।
हा बगाए वेंदा छा
हा हा छा चए थो भाऊ भाऊ तव्हांजी आवाज कोन अचे थी हैलो
कुझ न ॿुधायो छा हाल
हा मां बि सुठी आहियां लेटा थी मां। त हा ॾह बजे ईंदा आहिनि ॿार, ॿ बजे वेंदा आहिनि ॿुधाए एतिरो लंबो टाइम हिननजो त खरीदी वठ साढे टी में त खणी वठी आहे
हिकु ट्रीह ते हा
हा ॿुधाए मां फोन मां हा हा ॿुधाए कोई टाइम नियम त कोन्हे ॿारनि खे भुख लॻंदी आहे त रोटी बि कोन ॾींदा आहिनि ॿुधायो हा रोटी बि कोन ॾींदी आहे माई हेतिरी लालची आहे
हा,
ॿुधाए हेतिरो लालची हेतिरो लालचीपन आहे माई जे अंदरि।
न न हुनजे घर वञेस्। हं,
भाऊ इलाही उस लॻंदी आहे भाऊ इलाही। भाऊ इलाही उस लॻंदी आहे। तूं न कोन समझी सघंदे न भाऊ जॾहिं घर में पैसा मिलनि त त छोकिरी ॿाहिर छो वञे। डिस समझण वारो समझंदो आहे जिन जे। फास्ट ॿुधि थींदी आहे कि न।
हिते हुन जे घर इनवेटर बि कोन लॻो आहे।
हा उहा ई ॻाल्हि आहे न भाऊ हेतिरो। हा हेतिरो हेतिरो ॾींदी बि न। हेॾां साढा टे ॾिए थी। होॾे चार ॾींदी त भाड़ो त किरायो त लॻंदो न।
हा वई ॻाल्हि आहे सत सौ कटी वेंदा।
हा ॿुधाए।
हा सत सौ त वैसे बि कटन्दा ई कटन्दा। भाड़ो वाड़ो ॾींदीअ त सत सौ कटी वेंदा
न भाऊ न कटंदा।
हितो लाल बाग वेंदी ईंदी।
हा,
कट ई पवंदो न
हा भाऊ छा कंदम।
हा,
पैसो त इलाही ज़रूरी आहे असांखे। सभिनि खे पैसो इलाही ज़रूरी आहे असां बि हाणे ए सी। ॻांया असांखे हा आई आहे। वॉल्टास कंपनी जी आहे। न न स्पिलेटएसी स्पिलेटएसी आहे वॾी।
अच्छा हो वारी।
हा वॾी वारी वॾी वारी हां।
हा। ॿियो छा जी आवाज़ु अचे थी केरु ॿार ॻाल्हाइनि था।
हो ॿार कोन्हे हो आया आहिनि महिमान आया आहिनि। बाहिर सां बाहिर सां आया आहिनि पुने उने जा आया आहिनि। महाराष्ट्र पुने जा।
हा! मां बि ईंदम तव्हांजे घर। मा बि ईंदम हिन जे तव्हांजे घर।
हा।
ॿेियो भाउ तव्हांजे घर पे बि त एसी लॻी आहे।
हा हा लॻी आहे लॻी आहे।
केतिरे जी लॻी।
पंजाहु हज़ार।
हा! पंजाहु हजार। हा, मां सोचां पई की कार। न न मुंहिंजी त महेंगी आहे भाउ। सतरि वतरि हज़ार जी आहे।
अ, हा हा। हो वारी हूंदी न, न, हो वारी हूंदी न असांजी असां असांजे हिते छा थींदो आहे स्टार लिखंदो आहे। त हुनमें ट्रे स्टार आहे, तव्हांजे में पंज हूंदी। त्वहांजेे में पंज हूंदी।
मुंहिंजी वॾी एसी आहे न, मुंहिंजो पीउ चवंदो आहे। की तूं वॾी असीं लॻवा घर में पंहिंजे हाणे मां सोचां पई की पापा खे बाइक दिलाए रखा।
हा।
हाँ।
दिलवाए डे न।
हा हा डढिलवाए ॾींदमि, हल रखां थी भाव च झूलेलाल।
हाँ हाँ।
हल जय झूलेलाल।
हाँ।